गोर लगै गोर लगै छियै बहिन की हाल चाल छै
बस नीके छी अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछि अहाँके
हँ हमे भी नीक छियै बाल--हूं
हँ अहाँ सबके समाचार नीक यए
हँ सब समाचार नीक य नीक हइ हँ हँ सब
हँ अहाँके हमर आवाज नहि जाइय की
हँ हँ आ रहल छै बहिन हँ निक छथिन
ह कतय छलहुँ एहि दिन एतेक दिन से अहाँ कतय छलहुँ एको बेर कॉल नहि करै छलौ
आ की कहो सखी जेना हमरा आर के तऽ की कहो अहाँके एतै जे तबियत तनिक खराब भ‌इल से एकदम तकलीफ मे रहल छलियै हमे तऽ
कि एकाएक की भेल
अरे पेट में बड दर्द होवे छै सखी बड दर्द होवे छै
किया गैस उसके के प्रॉब्लम छै
ना ना ना हमरा आरके गैस के प्रॉब्लम नहि होबे छै जेना देखू ने दहिना साइड दरद होबै छै अ पेट के ऊपरी हिस्सा म आ ओहि दरद बढ़त बढ़त नीचे एकदम ओटी म जाके खूब दरद भय छै आ गोड़ उड़ बहुत फूल जाइ छै हँ आ गोड़ो आर फूलै छै
तऽ अहाँ देखबेलियै यए कतेक दिनसँ ई परेशानी अछि
ई सखी देखू गोड़ उड़ तऽ फूले के हमरा आरके अ करीब दू साल भए गेल दू साल से हमर गोर त फूलै छै आ जेना ई दर्द न हमरा आरके छओ महिना के अन्दर तीन बेर भइल छै
अच्छा अहाँ मटन उटन खाइ छी तखन ईसभ होइ छै की
ना ना ना एहन कोइ बात नहि छै जेना नॉर्मलो भोजन पानी होबै छै ने तऽ हमरा आरके तनिक अ कखनो कखनो हं परेशानी बढ़ि जाइया
ओ नहि कियकि देखियौ एक बेर ईसभ जे छै ई कि होबै छै अहाँ अगर मटन मछली खयलहुँ या किछु ओहन मड़ मसालावला खेलौ आ जे दर्द होइया तो ईसभ जानै छियै एक एक बेर अहाँ डॉक्टर से दिखा लियौ कियाकि जानै छियै ई कनिक न पेटमे पथरी जे रहैत छै ओकरो ईसभ लक्षण रहै छै-बुझलौं से से हम अहाँके कहै छी कि एक बेर जा कऽ आ कनिक डॉक्टरसँ कन्सल्ट कर लियअ
ए सखी जेना हमे कहियौ अहाँके हमरा आर के भी मन मे अही डर छै लेकिन देखो न जे अभी जे चिकित्सा व्यवस्था के हालत छै से हमरा आरके न हॉस्पिटलो जायमे बड डर लगै छै जेना एगो
त देखिओ अ ठीक छै एहन बात नहि छै हमहुँ बुझै छी आइ काल्हिके जे डॉक्टरसभ रहै छै से आब बिजनेस बना देने अछि लुटेरा छै सभ लुटेरा छै सभ लेकिन देखियौ सभ नहि रहै छै दू टा चारि टा रहै छै रहै छै जकरा कारण देखियौ सभके ई कहियौ तऽ बदनामी हो जाइ छै ठीक छै आ नै तऽ एहन नहि छै कि आइ काल्हिके जमानामे भी नीक डॉक्टर अहाँके नहि भेटत बड्ड बड्ड नीक रहै छै छै अब उम्म ए जा ए जानै‌ छियै उ जादा टेस्टो उस्टो नहि करबाबै छै जे नीक डाक्टर रहत अहाँके से अहाँके ज्यादे ट टेस्ट उस्ट लेल नहि कहत आ जे रहत तऽ ई कनिक डोनेशनवला चार्जके जे रहे छै के नीक से पढ़ाई न केलक खाली पैसा के बल पे बने छैएम डाक्टर सब से अहाँके बड्ड टेस्ट उस्ट लिखत कियाकि ओकरा पाइ बनबैके छै आब जे पाय देेलैय ह ओकरा तऽ वसूलेके छै यहिं सऽ ने मरीजे सब सऽ न
ह न तऽ हमे भी एक उम्म आँ एक निक डॉक्टर के पता कर रहैल छियै जेना एगो आँ सऽ सखी छथिन उ बोललेै छथिन कऽ हम्मे लेके चलब अहाँ के तऽ उनखरे इंतजार मे छियै जे अगर उ चलथिन फ्री होय जैथिन ने तऽ चलथिन तऽ हमहु हुनकर लगे संगे चलि जाएब
ह नहि नहि नहि नीके करबै क सखी जानै छियै देखियौ आय कऽ एल एहन जमाना चलै छै कि फुंसी सऽ भोखन्दर होय छै
ह देखतै देखतै तऽ
ह आ फिर जे जानै छियै आदमी आए जाय छै कि नहि हमरा किछ नहि होय छै किया भगवान नऽ करे हम तो कहबै कि केकरो नैहेतो केश नय टूटेै भगवान सबके नीके रा रखथिन लेकिन जानै छियै सखी आइ क काइल नऽ केकरो कोइयो बीमारी केँ छोट नइ समझाक चाही
अँ आराम सँ उम्म ए जानै छियै एक तऽ एहने गेल हमरा लग से आ कहलक की नय हमरा माथा पिराय यऽ हमरा माथा पिराय यऽ ख - खाली माथा पिराय यऽ आ जानै छी गेल छै से ओकरा नऽ दू चार दिन बाद हम सुनलौ की ओकरा माथा मे ट्यूमर छलै यऽ
अगे मैया
आ किछ नय हे भेल छलै सखी ओकरा किछ नइ अहाँ देखबै तऽ कहबै एहन सुन्दर रूप शरीर स्वस्थ एकदम किछ नइ आ बुझियौ की अ चानक से जे ओकर माथा पिराइ आ ओकरा अ ट्यूमर निकलल
बताउ तऽ
आ उहो बेचारी एही सोचै छलै नऽ की नय हमरा किछ नइ होइ छै ई तऽ माथा उथा जे पिराइ छै से तऽ नोर्मले छै कोनो हँ कनिक माथा चक्कर दै छै तऽ कमजोरी छै बि पी लो छै हमसब तऽ यही टा बुझै छी खाली
ई सखी त चकत तो हमरो आबे छै जेना माथा दौरद सक चक्कर केँ शिकायत तो हमरो छै जेने से ई गोड़ फुलल छै नऽ इ एने दू तीन महीना सँ हमरो चक्कर उ कर आबै छै जेना एक दिन हमर माय बहिन ऐले छलथिन तऽ हुनका सब केँ छोड़े खाति र जे हमे नी - नीचे गेलु नऽ आ आबे घड़ी हमरा लग ल जे जेना बाँया साइड हमरा केँ कोई खीच लेलक मने हमर शरीर अपने आप बाँया साइड ढल केँ अ गिर गेलो हमे होश छै हमरा आर केँ बेहोश नय भलियै लेकिन शरीर एकदम हमर काम करेै लऽ बंद कैर देलक तऽ हमरा आर केँ मालिक छलथिन साथे हमर लगे तऽ उ हमरा आर केँ हाथ धोल केँ आ फिर पकड़ केँ ऊपर लेलथिन उ उ चीजबा हमरा आर केँ बस पाँच सात सेकेण्ड पाँच सात मिनट खातिर भैल रहै
नय देखो सखी तऽ ओ उ उ ओकर जे सर केँ दरद छलै नऽ बड्ड तीव्र
ना ना ओइ
हँ देखियो ट्यूमर उमर केँ जे रहै छै जे दरद से बर्दास्त से बाहर केँ चीज रहै छै सखी इ नय बुझियो देखियौ हम इ नय कहै छी की अहाँ चेक नय कराबू चेक करा लिअ मन मे शं का अय से ओकरा दूरे कऽ लेबाकेँ चाही हँ पाले कऽ नय चाही लेकिन जानै छियै सखी देखियौ सब सब बीमारी नै होइ छै इहे बुझलियो भगवानो सब केँ संगे अन्याय नय करै छथिन आ तऽ आ देखियौ ओकर तऽ छै की आ माथा केँ तो ऑपरेशन जानबे करै छी की की जल्दी सक्सेस नइ होइ छै
हूँ हूँ
आ से भेलोर गेल छै आब देखियौ भगवान कि करै छथिन हुनका संग मे भगवान करथिन कि सभटा नीक के रहेदैत बहुत हाँ जेना हाँ
सुन सुन कऽ
तऽ अरोते गेलखिन हैं भगवान के हँसते ऐबथिन कि आदमी हा बाल बच्चा के किस्मत भाग्य से एकदम नीके रहथिन भाय जाने छिये सुन के हमरो सभ के बाद खराब लागे या लेकिन कि को सके छी आई कल्हि के जे युग जमाना चले छै छै सेकरा मे अहाँ किछु नहि करे सकै छी किछु नहि कब केकरा बुलावा आबै छै हा
कलहु ई आ जे ई सभ के मजाक समझे छै जेना देखू हम मर जायब तनिक तनिक बात मे कनि कनिक बात मे केकरो ककरो घर मे होवे छै कि कोनो महिला सभ कऽ देखु
महिला छै जे जेसो छै कि हम घर छोड़ि कऽ चलि जायब हम ई करब हम ओ करब हा रहै छै हा
बताउ तऽ ई नहि सोचै छै कि जेना हमे मर जायब तऽ हमर बाल बच्चा के के देखत आ जेकरा आर के मौत सामने छै
नाइ ई सभ छै इज्जत पानी के चीज छै बुझलहु ई देखियौ बाल बच्चाके कि करतै जकर मानि लियौ अन्याये कर दैत छथिन भगवानजी ओह ओकर बाल बच्चा सभ ने पलाय छै खूब सुन्दर पलाय छै एहन बात नै छै लेकिन हम एकटा चीज बुझै छी। कि अहाँ जे इसब करबै तऽ समाज मे जे अहाँकेँ इज्जत जायत जिबते जिबते तऽ अहाँ कि कमेलहुँ नहि कमेलहुँ से अहाँ बुझियौ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
ठीक छै लेकिन मरला पाछू अहाँ के जे चारटा आदमी चार रंग के बात बनायत तऽ अहाँकेँ नीक लागत आ अहाँ अहाँकेँ परिवार जेसे कतऽ जायत समाजे मे ने रहै छै आँ ओकरो तऽ चाही कि ओ समाजमे उठे बैठे लायक रहत आ अहाँ जे ई काज कर ले बेइ देखियौ सभ दिन तऽ सभके बात नहि होई छै किछु दिन बाद जे समय बीते छै तऽ सभ भूलियए जाई छै बिसरिए जाई छै लेकिन फिर भी देख देखियो जब ओहन बात निकलत ने तब ओ आदमी के गप निकल जाई छै छैय कि हा एक ओहो देखियो एहन एहन काज कर लेलक फांसी लगा लेलक घर से भाग गेलक तऽ कहियो तऽ ई करि लेलऽ कऽ कि कहै छै जहर खा लेलऽ कऽ मतलब जेहन रंग रहै छै ओहनके बात होबै छै
हो छै तऽ सही कहलो
ह से तऽ हम कहै छी सखीके ईसभ काज हमरा तऽ नहि नीक लागैत छै कि। देखियौ सभ भगवान जब देले छथिन। अहाँकेँ जीवन तऽ ओकरा एकदम आदमी के आरामसँ जीबा के चाही बुझलहु ई भगवान तरफ से ई बड़ बड़का भेट जे नहि बुझै छै आज आदमी सभ देखियौ बात वि बात केकर घरमे नहि होइ छै सखी सबके घरमे होइ छै। आँं एहन जिंदगीए ने छै। केकरो कि जे उतार चढ़ाव नहि आबे छै। कभी जे अहाँके हयत तऽ बड् सुन्दर जीवन चलत कि लागत कि बाप रे बाप हमरा जकाँ सुखी कोइओ नहि छै। आँ घर परिवार हँ
अइ हिम्मत ताकत भी महिले सभमे ज्यादे रहै छै। कि अहाँके शब्र करयके पड़त। अहाँके विश्वास करे के पड़त। देवता भी जे पूजै छथिन। ज्यदे करके महिला ने पूजै छथिन।
हँ व्रत तऽ करै छै। तऽ उपास करै छै। हँ
से याद पड़ल हमरा आरके मोन पड़ल सखी जेना अभी मधुश्रावणी आबै छै। तऽ अहाँ करे छियै। मघुस्रावनी
हँ हमसके एकटा मैना पं्चमी होइ छै। आ उऽ तो बिियाह के पहिल साल ने होइ छै। खाली हँ लेकिन आ हँ फेर जीवन भर अहाँ मैहिना पञ्चमी करू जब तक भगवान अहाँके एहि बात रखत। जे सुहाग भाग अजर अमर रखै छथिन। तब तक लेल अहाँ ई मैना पञ्चमी करैत छी। ओहि दिन खाली मीठा खाइ छी। अनोना
अनोना रहै छियै।
हँ अनोना रहैत छै। अहाँ सभटा चीज खा सकैत छी। खाली ओकरा मऽ नून नहि धरय के छै। हँ तऽ आदमी मीठे खा लै छै। पूड़ियए खीर इएह सभ बना लेलक आ अपना खा ले छै। हँ नीके रहलकै सब बना लै छिय। नऽ तऽ कहि तऽ सबटा सबके सब गगोटााक के एके चीज के हो जाइ छै। खाली एकटा भुजिया उजिया कुछ भुजि देलो बस बच्चो सभ खा लेलक मालिको खा लेलखिन बस हो जाइ छै। नहि तऽ दोसर चीज करियौ हू आहू करै छी। की
हँ सखी तनी जाइ छियै। हमे नास्ता उास्ता करि लेब तब अहाँसँ गप करब ठीक छै।
ठीक छै। सखी जाइ छी। हमहूँ स्नाने उस्नान कऽ लै छी। हमहूँ स्नान नहि कइले छी।
ओ तऽ चलू तऽ अहाँ भी फ्री हो जायब। हमे भी फ्री होकर तऽ फेर अहाँ दुनू सखी बैठ के गप करब चलू ठीक छै।